जी नमस्कार
जी नमस्कार
आवाज जा रहल छै आवाज जाय छै हमर
जी जी आहाँके आवाज आबै छीये
ओर बताय न अहाँके की हाल छै
कहै छी न खाना उना खा ले छी अहाँ के
जी खाना पीना हो गेल छै अहाँ के खाना पीना भए गेल छै
की की खाना खेले छी हम त खइल छी दाल भात चावल रोटी दूध आ आम खैले छी आहाँ की की
इहो खैले छी आलू के सब्जी भिंडी के सब्जी खैले छी परोर के सब्जी खैले छी परवल के खैले छी दूध रोटी खयले छियई
ओ नी लागै छै
हां सादा खाना खाय छी बड़ा नीक लागे छै हमरा
तब त आहां अछै बात छै कि हमरा तऽ स त नय खाइ छी आब बढ़िया लागै छै की
हॅं बड़ा नीक लागै छी सादा खाना हमरा बड़ा नीक लागै छी जितना कहै छी
जी हमरो बड़ा नीक लागै छै अहाँके आओर की की पसन्द छै
आहाँ हमरा तऽ पसन्द छी मासाहारी मे ज्यादा मांसाहारी खाना खायल पसन्द करै छै चिकन खा सबसॅं लजीज तऽ खालि चिकन पसन्द करै छै सबसॅं ज्यादा अहाँ कि सबसे जादा खाना पसन्द कहे छी नीक लागे छिये लजीज
हमरा तऽ सबसँ ज्यदा अखन जरूर देखल जाइ छै तऽ हमरा सादे खाना जहिसे आ भात दाल सब्जी ये अच्छा आ चन्ना उना के सब्जी पनीर लगा के सब नीक लागे छै ज्यदा कुछ हमरा नीक ने लगे छै
चलू अहुके मने सादा खाना खाइ छी बड़ा नीक नऽ
ई नामर श्रध।
आओर कहै छै, ने सुने मे अबै छै। कि अहाँकेँ एक पीसी उसी खरीदे छीयै।
न अभी तऽ ईति बन्द कर दे छीभी बड़ा महंग मिल छै।
हाँ, ई तऽ बात अहाँकेँ सही कहै छै, बड़ा महंग मिले छै।
जी आब‌ बिल्ल थोड़ा पोस्टपोन कर देले छीय अभी पैसा तनी घट गेल छै, सारा लोक के जे दऽ लै छियै।
सही कहि छै ने दू चार महीना। रेट घटेवाला छियै, एहिसे।
न अभी रेत नहि घट रहल छै। अभेलु एगो ऐसन कम्पनी हो गेल छै, अहाँकेँ पता छै। ओ, कम्पनी ने दुनियामे अगर सएगो चीफ बनै छै। तऽ ओ एकेगो कम्पनी चालीसगो चीप अकेले यूज करै छै।
हॉं, लेकिन मार्केट मे रहे छै, ने बड़ी कम्पनी आ गेले छै।
न, तऽ अहाँ सम्झु। कि अगर अहाँ सभ खाना बनाबै छी ने तऽ पूरा दुनिया मे। से एक्कै गो आदमी अहाँकेँ चालीसगो खाना खा जाइ छै। एकेगो मात्र। तो सोच मात साठे गो बचल छै, तऽ संयासी आदमी पांच छगो आ आदमी होइ छै, तभी उ घटल छै, अभी। तऽ पढ़ै छै।
आ, ई तऽ बात अहाँकेँ सही कहै छै।
पहिले जेतना मतलब।
अहाँकेँ अहाँकेँ सुनने मे आबे छै, आमो के बगीचा लगेले छियै।
न हम लगले छी हमर घर वाला सभ लगेले रहे। हम तऽ छोड़ दै छिये।
अहाँकेँ खाय छीयै, कि नहि खाय छियै।
जी, हम खाए छी, एकदमसँ खा लेबै।
कोन कोन अहाँकेँ घर वाला आम लगेले छियै।
हम तऽ लगयले छै, घरमे आम बथुआ डालमा। ओकरा बाद लगले छै बीजू मालदह इसभ। सगीत लगै लेल जन तऽ किसन भोग छै। ओतना हमरा नाम नहि याद छै, लेकिन ई सभके नाम हमरा याद छै, तऽ हम अहाँकेँ बता देब।
ह, बड़ा निक लगे छै, खाहो मे निक लगैत छी क्या कही अहाँ।
ज हमरो मे बड़ा निक लागे छै, हमरो खाय मे बड़ा न अनी खोबो नाऊ करै छै।
हँ। हमरो आम के बगीचा छै, उगै छै, मालदे किष्ण भोग जारदा बीज। ओर डालम, दशहरा आम। ओर बहुत केसेन केसेन के आगम होइ छै, लेकिन। नामे नऽ, एकटा सिन्धु आम छै, सिन्धु आम, सुनने छियै ने?
नाम तऽ न सुनने छै दू चारिगो लैका हमर दोस्त सभ। बोलै छै, कि निक लागै छै, हम उतना आमके नाम कहै छै। लेकिन सब आम के स्वादो अलग अलग भगेलैया हमरा सबसे नीक लागे छै जरदा बीजू
हँ सभसँ ज्यादा सभसँ ज्यादा हमरो नीक लागै छै
आ बादमे जतऽ खायके मोन कर बोलै छियै बादमे ज्यादा खायके मन करै छै तऽ उर खा लेबै छी न होई छै
हँ अहाँके तऽ बात एकदम सहि कहै छै लेकिन ओ बीजू क रहै छिय ने छोटी छोटी आमुआ ओ बड़ा नीक लगै छै खायमे
टेस्टी लागै छै रज रजी अहाँके उ खाइ छै ओ अहाँ के खाय छीयै न तऽ बड़ी नीक लागई छिय न ओर कहे छिय न साइकिल आबै छै यहाँ के
कि नीक ढङ्गसँ तऽ न होबै छै लेकिन आ जाइत छै हाथ धोबै छै
एहिसँ केतना स्पीड हाकै छी अहाँके
मोटरसाइकिल तऽ हम हाथ लेबै छी जा्यदासँ जा्यदा साठ सत्तर के स्पीड से त हात ले छै मुश्किल से अस्सी पा देे छै खारी जब
अे उतना ओतना नहि हाके के चाहै छियै काहेकि दिक्कत हो जाइ छै बादमे
नीक छै तब न जी ई अहाँ एकदम नीक बात कहै छी
दिक्कत हो जाइ छै न मने ऐसे मने रोड मिल जाय छै ने खाली रोड तब त के चला लेबे छै हँ
राताम खालियए मे न जादा चलाबै छी ऐसे थोड़े चलाबै छी ऐसे मे तऽ मुश्किलसँ एक चालीस पचास का दी छै
तब नीक छै अहाँ के तब चला सकै छै लेकिन जैसे गाँंव मे छियै खीरो बाजी देखाबै के च घर मे बहुत लोग रहै छै न
अहाँ केतना बजे जग जाइ छीये
आ जु अहाँके कामो करबा देबे छीय ओकर बस सूत जाइ छीय
न न जगई कितना बजै छियै धीरज कहिआ होइ छै अहाँ बता सकै छी
हँ हँ बता सकै छी आज पता त लागल छियै कोल आबै छिय ध्यान घूमउमके ओ एथि बिहान अबै छी
केतना बजे तक अछि न पता छै
ई तऽ न बता सकै छिय लेकिन भियान आ जाय छिय ओ गेल पता छै काहा ले गेल छियै
रा सब नी पता छै उ हमरा क सवेरे ए जाय के छै
हूँ
बिहाड़ीप अस्पतालमे
ओड़ी तोरेज हँ
एगो गाड़ी के जरूरत छै
हँँ तब गाड़ीे चलतै मिल जाइ छै मने बा बारका दिन होइ छे ने ओहि लए कहि द छोटका दिन रहै छै तऽ न भले मिलै छै
ओ हमरा त जरूरी छै सबेरे
ई त बात छै अहाँ के अहाँ के मोटरसाइकिल मेने घर मे ने आ रहल छी
नहि छै लेकिन हम न नू उतना चलाबै छी ओमे औरों दादाजी सब छै
घर मे मोटरसाइकिल छी लेकिन आहाँ किया न आबे छै सीख लेबै छी ने नीक रहैत छै
द
उहे तऽ मोटरसाइकिल स चैल अतिए नहि हकै छियै यौ सिख लेबे के चाहे छियै आहाँ के नीक लागै छै दैय छिए त
और कहै छी अहाँ खेलमे कोन कोन खेल पसन्द करैत छियै
खेल मे त हम ज्यदा खेल
हँ मने बचपन मे ऐस बचपन मे कोन कोन खेल खेले छी अहाँके
हम बच्चा न खेले छी हम हॉकी बैडमिंटन कैरम बोर्ड वॉलीबॉल औरो होके छल आइस पइस दोला पच्ची इएह सभ खेलैत छी वॉलियओ बॉल खेल लैत छी और कहै छी ने अहाँके खाजा उजा खैले छीयै कि नहि खैले छी
ह हम तऽ कह ले छीयै बड़ा नीक लागे छिए लेकिन ए सालबे पछिला साल छी अहाँ के चढ़े अबै छियै
नहि होइ छै अहाँके
सु छी मतिहारी में मेला लागे छै त कलहि सोचे छी मेलो घुमे
ह डिजिलेंड मेला नाम एहिस कुछ छिय
चलै छी यहाँ से भी बात करके बड़ा नीक लागे छी अपने माताजी